हेलो
हँ की‌ हाल चाल
ठीक छै अपन कहू
हमरो ठीक छै
की सब भऽ रहल छै
एखन किछो नहि भऽ रहल छै एखन बैसल छलियैए
ठ
आओर अहाँ अखन किछो नहि भऽ रहल छलै बैसल छलियै खेनाइ पिनाइ बना कऽ आओर अहाँ अहाँके की भऽ रहल छै नहि नहि भेलैए एखन बनबे केलैए आब हेतै
अखन बनबे केलैए
हँ
ओ
आओर अहाँ की करै छेलौ
हमरो खेनाइ पिनाइ तऽ बनि गेल छै हेतै आब सएह बला बात
अच्छा
ह भऽ गेल छै बनि गेल छै आब हेते आर सब कहू एहि बीचमे कतौ घूमय फिरय गेल रही कि नहि
हँ आइए गेल छेलौ
कतऽ
आइ जनकपुर गेल छलौ
वाह
अचानके सब कहलकै चलू चलू तऽ
बच्चो सबके लऽ कऽ
हँ सब पूरा परिवार फैमिली गेल छलियै सब
वाह वाह ससुरजी सेहो
हँ हँ सब
ओ तखन तऽ बड बढ़िआँ भेलै ह्
अखैन बियाह दुआरे सब एल छथिन ने गाम हमर पितिया ससुरसभ सभ हँ एखन सभ पितिया ससुरसभ सेहो आयल छथिन तऽ उएहसभ कहलखिन अन जे चलू चलू तऽ ओएह सब गप पर विदा भऽ गेलियै
ह
आइ गेल छलों गेल छलों आ छ बजे करीब मे गेल छलियै भि सरे विदा भेलियै एतऽसँ दू बजे तक घर पर वापस
हूँ तऽ केना जाय छियै अहां सब ओतऽ सऽ
आँय
केना जाइ छियै मने की छै जाय के
मतलब गाड़ी बुक कऽ कऽ गेल रहियै एतयसँ अपन आधार कार्ड हाँ गाड़ी बुक कऽ कऽ गेल रही आधार कार्ड वगैरह सब आधार कार्ड सब लऽ लिय अपन आइ डी प्रूफ तखन जाउ बॉर्डर पर चेक करै छै जे अहाँ कतयसँ मतलब कीसभ तै दुआरे एन्ट्री जखन होइ छै न बॉर्डर पर अन्दर जाय कऽ तखैन ओ चेक करै छै
तऽ उम्हरसँ कोन बॉर्डर परड़लै जनक अथी रक्सौल की कोन बॉर्डर पड़लै
हँ रक्सोल नैह रक्सौल बला बॉर्डर परले दूटा रास्ता ता छै ने जयनगर रक्सौल दुनु दऽ कऽ जाय छै
हूंम्म तऽ कते की सब देखलहुँ सुनाउ ओतुका वर्णनसभ कहियौ
ओतय तऽ मनेब जानकी मंन्दिर गेल छलहुँ हेँ जतय बिआह भेलनि रामके तऽत गेल छलहुँ हेँ जेतऽ जानकी संग हूंम्म बियाह जे भेल छेलैन ओ मंडप तंडप छलनि है मड़बा तरबा
ह
ओहि ठाम गेल छलहुँ हँ हँ स्थान बड़ नीक छै
हूंम्म
हमरा नीक लागल जगह घुमयवला जगह छै अपनसभके मिथिलोमे घूमयवला जगह अछि।
जगह छै कि तऽ ओतयसँ कतेक देर लागल मतलब जायमे जेना मानि लिअ गेलियै ओतयसँ ओतय? तऽ कते काल लागल?
ओतऽ ओतहि छै ने मण्डप बियाह मण्डप ओतहि छैन ने। मंन्दिर के बगले मे छै ना। गाम से जेना गाम से जनकपुर मतलब छओ बजे मे हमसभ बिदा भेलियै घर पर से तहन साढ़े नओ बजे तक हम पहुँच गेलियै।
मन्दिर
हाँ मन्दिर। कनि मनी समय हँ कनी मनी समय लगै छै तऽ ओतय लगै छै बॉर्डर पर कनि चेकिंग तेकिंग
बॉर्डर पर चेकिंग हम्म हम्म
कनी मनी समय ओतय लगै छै बाकी आओर आओर नहि कतहु समय
ट्रेन ट्रेनसँ जाइके सेहो हेतै सुविधा।
हँ ट्रेनसँ त बड़ सुविधा छै लेकिन हम कहियो गेल नहि छी ट्रेनसँ त ओकर आइडिया नहि अछि हमरा
अच्छा तऽ मेन भेलै अहाँके ओ जानकी मंन्दिर। प्रमुख रूप एकटा भेलै आर आर भेल अहाँके ह आरो मण्डप बियाह बला
हँ बियाह वला मंडप धनुषा छै ओते धनुष तऽ अथी भेल छलै रामजी भगवान धन हँ जतय धनुष तोड़लखिन ओत लेकिन ओतय नहि गेलहुँं हमसभ। सुनने छियै जे ओते कनि लग मे छथि हँ सुनलियै जे कते लगमे छथि छनि से
अच्छा हूंम्म
ओसभ तऽ अपनोसभके मिथिलामे घुमैवला स्थान जगह छै।
हूँ ह छैहे तऽ केन गमी तरमी रहे कि नहि बड़ बढ़िया मौसम
गर्मी नय नय जाहि कालमे तऽ मौसम ठीक रहै लेकिन फेर तुरन्ते रोद तोद भऽ गेलै तऽ कनि गर्मी छलैए। तमे की चप्पल तप्पल खोलकेऽ जाइ छै। तऽ कनी पैर गरम धीपैत छलैया तपैत छलैया।
हँ एकबर हमहहुँ गेल छियौ ओना।
अच्छा
अछि हाँ तऽ आर सब ह आर सब कहू कतऽ कतऽ गेलियै?
ओर तऽ कतहु नहि गेलहुँ ओतहिसँ फेर घर पर एयलहुँ वापस।
मन्दिरे से
हँ मंदिर मंदिर मंदिर बियाह आ मंडप देखत घर वापस नय खेलहुं होटल मे। आइ तऽ हम तऽ नहि खेलहुँ हमर तऽ आइ बृहस्पति छले बाँकी सभ खेलखिन। फेर सभ वापस हँ बृहस्पति छलै बृहस्पति करैत छी।
त
हमम्म
ह बृहस्पत त हमीहूँ करै छी अ तहन तऽ खाय पियए मे तऽ रहै छै ओतऽ सब चीज खाय पिय के ने
हँ हँ मतलब ई साधारण खेनाइ भोजन।
हँ साधारण भेल ह माछो भात सब रहै छै।
से नहि आइडिया अय माछ भात के तऽ आईडिया नहि छै बकी नॉर्मल खेनाई जे होय छै से सब छै।
नॉर्मल सभटा रहै छै हम्म
किया‌ त एक बेरे हमसभ गेल छीयै हमरा ठीकसँ ओते नहि याद आबि रहल य लेकिन जेना हम तऽ नहि खेने रहिय हमसभ हमरो सबके ओहो बेर कोनो व्रते रहै
ह नहि बकी सब खेलखिन घरके लोक हमटा नहि खेलै व्रत छल तऽ बकी के कहल डोस तोसा डोसा खेलखिन मसाला डोसा तऽ दालि भात भात दाईल इ सब छै
ओ मतलब मिलाजुला कऽ बढ़िआँ रहल यात्रा
हँ यात्रा बढ़िआँ रह ह नहि हँ तहन तऽ गर्मी तऽ छै तऽ सएह गप छै
गर्मी तऽ छै से तऽ गरमी तऽ छै गर्मीमे कतहु जेनाइ तऽ
हँ घुमैत तुमयमे तऽ रहैत छै जाड़े बढ़िआँ
जाड़े बढ़िआँ आ नहि तऽ ओवला समय अहाँके माघ फाग फागुन च हँ माग फागुन सएहे वला समय रहै छथिन आ आरसभ आरसभ त ठीक अइ ने ने
हँ हँ आर सब ठीक ठाक छै
मिला जुला कऽ बढ़िआं छै जगह लोक जा सकैए से कहऽके मतलब
हँ हँ
मिलाा जुला कऽ सब जा सकैए हू हू आर ठीके तऽ मंन्दिर तऽ महल बड़की टाके छै महल छनि सीताजीके सएह नऽ
हँ हँ बर बरकी टाकऽ छै
अहाँ कतहु गेल छलहुँ कि नहि ई बीचमऽ
नहि हम एहि बीचमे तऽ एहि बीचमे तऽ नहि गेल रहै कतहु तेहन नहि कोनो प्रयोजन भेलैएय
एहि बीचमे मने इएह उपनयन तु पनयनमे जायके रहए तऽ तैँ कतहु नहि गेलहुँ जे
हँ
फेरत च
करते करते तो पुरनाइ बहुत मुश्किल होइ छै
ओहो एकटा काजे छै
हँ कते तऽ कतेक तो पूर्ण बहुत काज छै
ओहो काजे छै तऽ ओते फेर छुटियो चाही
हँ
ओहो एकटा काजे छै ओ एकटा घुनाइए भेलै जे बुझे जे कहियौ
हँ हँ घूमनाए भेलै
एहि सालमे से सभ कनि बेसी भेलैए बियाह उपनयन फेर एकटा बियाह छै तऽ बियाह तऽ भेलै आ परागमनो भऽ गेल छै लेकिन आब सोचैत छियै भरपोरीमे कऽ लेल जाय
हँ हँ एतहु हमरोसभके बियाह छै नऽ एखन तऽ बियाहमे सभ कोइ एखन जुटल छै आ अठाईस तारीख के कुमरन छै आओर बाकी उनतीस कऽ बिआाह छै चारि दिन रहतै लोकसभ भ भेर चतुरर् अथी तक भरपूरी तक
भतखोरी तक तऽ हमसभ तऽ जतय जायके ततय बिियाह भऽ गेल छैएह बिआहे राति भऽ जाइ छै दुरागमन हो गेल छै तऽ लेकिन आब भतखोरी आब नहि हिम्मत भेलै इम्हर एकटा खतमे भेल रहै काज तुरते तुरते ओते नहि नऽ भऽ पबै छै लोक
हँ हँ हँ हमरो सब कऽ उपलेयन उपलेयन सेहो छलैए तऽ उपनयन तऽ भऽ गेलै चौबीस तारीखके रातिमे छै सत्ताइस तारीखके
हू
तऽ ओकर फेर हेतै सताइस तारीखके रातिमे छै तऽ आब ओहोूमे जाय पड़तै ज उुलो नहि भेल छै तहन एको दिन तऽ पुरनाइ छै
एको दिन तऽ जाय पड़तै
हँ
से सब भऽ जाइ छै कहँ अपना सबके
हँ अपना सबमे तऽ पुरते पुरते मोन तंग भऽ जाइ छै
तऽ जनकपुरमे सुनने छियै जे अथी छै एकटा ह मने बैटरी तैटरी लगा कऽ कोनो मशीन जेना किछो छै जाहिसँ देखबे छै कहाँ दैन जे सीताजी के जन्म से लऽ क बियाह तक के सबटा अथी सब
से हमरा नहि अथी अछि ओकर कियकि ओकर हमरा नहि पता अछि य हम सब जे देखलियनि ते ओहिना मूर्ति बनल छले राम सीता के माँं के मुनि मे सब बैसल छै किन आगूमे बिआाह जेना होइ छै तेना होइ छलै
छै से ने
हँ हँ मन्दिर हीइन
नहि सुनने छियै मन्दिर के कतहु ऊपर त उपरमे कतहु महले मे कतौ छै एहन तरहके किछु बनल
हँ तऽ हेतै ने ऊपरमे हेतै ऊपरमे बनल छैनि सभ तरहक चीसभ मतलब जनमसँ लऽ कऽ जनमसँ लऽ कऽ बियाह तत के छनि धरतीमे जे समेलखिन सेहो सभ छनि
अच्छा सेहो सब छैन ह
ह लेकिन जतेक गर्मी छलै ने तऽ हमसभ ऊपर नहि जा सकलियै नीचेमे
अच्छा हँ नीचे मे सब भेल
ह गरमीसँ मोन परेशान रहै छै ने
गर्मीसँ नहि गेल होइ छै
पैघ तऽ बर्दाश्त करते बच्चा नहि बर्दाश्त करै छै किछु
अच्छा छोट बच्चा अइ अहाँके
हू
ह छोट बच्चा त लग कऽ जेनाइए बड़ा
बडड़ दिक्कत छै तखन तऽ सभ जाइत छलै तऽ चलि गेलहुँ असगरमे तऽ सोचिते रहि जाइत छै लोक
आ तहन खेनाइ पिनाइ सब चीज मेला ठेला सेहो हेतै कि नहि मेला
ओहिना दुकान तुकान तऽ लगले रहै छै ने
अच्छा दुकान रहिते छै किदन सब बहुत चीज सब देखे छियै बीकाइत रहे छै माला
हँ हँ हँ हँ फूल माला ई सब
से सब रहै अपन बढ़िआं रहै से सब
हँ
ह
बड बेसी अथियो नहि छै पाइयो नहि छै जाय अबयके
हँ बड़ बेसी उपाइयो नहि लग छै ने तऽ कते रहतै बड़ दूर रहिते से तऽ छै ने गाड़ी वला आबऽ जायके
हँ अबै रहै तऽ बड्ड बेसी बड्ड बेसी तऽ नहिए भेलै
बड बेसी तऽ नहिए भेलै आ मानि लिअ जे दइए बजे अहाँ सभ आइब गेलयै पाँच बजे तक कोइ जे रहतै
हँ तऽ बस ओतबा लेतै नहि नहि ओतबा लेतै जकरामे डील भेल रहतै
अच्छा सतबह पाँच हजार
ह नहि नहि ब न पाँच हजार लोग एन्ने ओन्ने मे बुरा दै छै
से जे रहै मतलब ज नीक समय रहै तऽ लोग भरि दिन के जा सकैएा
हँ हँ घूमय के जगह छै ओने आगू छै पोखरा शोहो छै ओने आगु
पोखरा हँ पोखरा छै ओ पोखरा छै आर कतहु खरा मइ भगवती छथिन
हँ हँ ओनैत छथिन तऽ अपोसभके मिथिलामे घुमयमे तऽ बहुत छै
बहुत जगह छै अंते नहि छै ओते समय चाही ओते
ओते समय लऽ कऽ जइयौ तखन बहुत छै
तऽ समय ओतेक पाय दियौ से छै
ह
तऽ समय ने लोगै छै समय देतै तखन ने काज करतै कतहु घुमैयो ल जेतै हँ अपना सब फुरसते नहि भेटै छै लोकके
कते नहि भेटै छैै कतौ लोक घूम छै
हँ नहि कनी फुर्सत भेल तऽ घोड़ा काज मारि करैत छै
घरक काज रहै छै आ कतौ चलि जाउ